हेलो। नमस्कार।
ऐऽ।
आइ हम जाड़क मौसमक विषय पर चर्चा करय चाहैत छि, हमरा लगैत छै वर्षक सब ऋतुमे जाड़क मौसम बहुत विशेष स्थान रखैत छै।
बिलकुल सही कहलियै, जाड़क मौसम अपन ठण्डा हवा कोहरा शान्त वातावरण आ विशेष प्राकृतिक सुन्दरताक कारण बहुत लोकक प्रिय ऋतु होइत छै।
सच कहू तऽ भोरक समय जखन चारुकात घना कोहरा छायल रहै छै, तखन पूरा वातावरण बहुत अलग आ रहस्यमय लगैत छै।
हँ विशेष रूपसे, गाममे कोहरक बीच गाछ पौधा सड़क आ कतेक दृश्य बहुत मनमोहक दखाइ पड़ैत छै।
काल्हि भोर मे हम टहले निकलल छलहुँ आ ठंडा हवा चेहरा पर लगैत छल जे, बहुत ताजगी देबाक अनुभव कराबैत छल।
बिलकुल जाड़क भोरम में शुद्धता हवा शान्त वातावरण मन शरीर दोनो के प्रसन्न करैत छै।
ह हमरा लगैत छै जे जाड़क मौसम स्वास्थ लेल सेहो लाभदायक मानल जाइ छै, ज उचित सावधानी बरतल जाय। हेलो।
ओ
सच कहू तऽ जाड़क दिनमें गरम चाय पीबाक आनन्द किछु अलग प्रकारक होइत छै।
ह समयक सही उपयोग करनाइ प्रत्येक मौसम में आवश्यक छै।
सही कहल एहि मौसम में, सच कहू त जाड़क दिन में गरम चाय पीबाक आनन्द किछु अलग प्रकारक होइ छै।
हँ ठण्डा वातावरण में गरम चाय आनन्दक स्वाद आ परिवारक सङ्ग बातचीत बहुत सुखद अनुभव दैत छै।
कल्हि हम देखलियौ जे लोकसभ धूपमे बेसीके गप्प करैत छलाह आ जाड़क आनन्द लैत छलाह।
बिल्कुल, जाड़क मुलायम बहुत आरामदायक होइत छै आ लोकसभकेँ एक सङ्ग व्यवसायिक अवसर दैत छै।
हमरा लगैत छै जे जाड़क मौसममे खान पानक महत्व सेहो बढ़ि जाइत छै।
सही बात, एहि समय शरीरके गरम रखबाक लेल पौष्टिक भोजन फल आ विविधतर पारम्परिक व्यञ्जन खायल जाइत छै।
सच कहू त गामक में रतिक समय अलाप जरा के लोक शब्द एकत्र भेनाइ बहुत सुन्दर दृश्य होइ छै।
हँ अलावत चारुकात विषेष कथा अनुभव स रहस्य विनोद साझा कारियन ग्रामीण जीवनकक विशेषता होइ छै।
कालियम सोचित छलू जे जाड़क मौसम प्राकृतिक एक साधारण शांत रूप प्रस्तुत करै छै।
बिल्कुल, बर्षाक उत्साह आ गरमी तीव्रक सतुलन आ जाड़क वातावरण अधिक शान्त असन्तुलन होइतत छै।
हमरा लागैत छै जे विद्यार्थीसभ लेल सेहो जाड़क मौसम पढ़ाईक दृष्टिसँ अनुकूल होइत छै।
सही कहलीय ठण्डा वातावरण में एकाग्रता बनाबयमे अपेक्षाकृत आसान होइत छै।
कमे एक विचार करलियौ जाड़क घूप प्रकृति उपहार छै जकर मूल्य केवल ठण्डक समय में बुझल जाइ छै।
ई बहुत सुन्दर विचार छै, वास्तव में जाड़क धूपक आनन्द केवल एहि मौसममे पूर्ण रूपसँ महसूस एकल जा सकैत छै।
हमरा विश्वास छै प्रत्येक ऋतु अपन महत्व छै मुदा जाड़क मौसम अपन सादगी य शान्तिक कारण विशेष स्थान रखै छै।
बिल्कुल जाड़क मौसम प्रकृतिक सुन्दरता स्वस्थ पारिवारिक मेेल-झोल आ सुकून आर्द्र संगम प्रस्तुत करैत छै।
सही कहऽ लियौ, जाड़क मौसम केवल ठण्डक नाम नहि बल्कि आराम आनन्द स्वास्थ्य आ सुन्दर अनुभव सबमें से बरल एक ऋतु होइ छै। हेलो। हेलो। ई कहलि हम सोचैत छलहुँ जे बचपन में जाड़ शुरू होइते हमसभ नाव, स्वेटर, टोपी या गरम कपड़ाक प्रतीक्षा करैत छलहुँ।